हँ सखी
की हाल चाल छै
बस नीके छियै अहाँ अपन कहू
हँ हमे भी नीक छियै
निक छियै हँ आवाज तऽ नहि लागे छै क अहाँके नीक अछि लागै छै कनिक
सर्दी वर्दी भए गेल छै तनिका हरासमेंट भए गेल ज्यादे हमरा आर के
हँ तऽ की करबै अहाँ घुमि घूमि कऽ नाच नाचके जे भोज खयबै तऽ अहाँ तऽ भेटबे करत भाय कनो ने कतहु तो निकलबे करत अहाँ बड्ड खेलियै मौसी ठाम हम तऽ सुनले यए अहाँके हम जे सु सुनै छी गप तऽ हमरो मन करै छै पुछलियै कि एक दिन जाइ छियै नहि होते तऽ ब तऽ सहेली ठाम रहहि जाइ छी सहेलीके मौसीक के घर हमरा घरमे के लगेमे छै लेकिन फिर सोचलो
नहि आहाँ
नहि नहि फेर हम सोचलहुँं कि एक एकटा बेटी तऽ भारिये छै फिर दोसरो बेटी हम चल जे जायब तऽ ओहो बेटी तऽ भारी भए जेबै तऽ अच्छा कोनो बात नहि अहाँ खा कऽ गेलियै नऽ सखी आब हम बादमे आके ओतऽ खायब
आ ना ना आ जायब माय बाप बेटी भारी होवे छै देखे वाला के आँखी मे भारी होवे छै माय बाप के भार नहि होबैसे सखी
ओ तऽ हम बुझै छियै बहिन लेकिन देखियौ किछु रहै नहि रहै लेकिन अपन घरके बाल बच्चा आ सखीमे कनि तऽ अन्तर होबे करै छै नहि बुझै छियै
न ना सखी हमर मौसीक के स्वभावना छै बड खुश हो जैतनि जे अहाँ आ जइतु हल नऽ तऽ बड्ड खुश होय जत्हे हमर मासी
कोनो बात नहि लगेमे छथिन कतहु होते नऽ कऽ भोत तो जयबे एक बेर भेंट घाट करके आ आब जेबै अच्छा सखी हम पूछै छलहुँ कि अहाँ अमराके अचार बनबै छियै ने
हँ हमे बनेबे छियै आमरा के अचार
देखियौ ने हमर मालिक जे छथिन हुनकर ऑफिस लग मे छले एकटा आमरा के गाछे छले ई कि केलखिन के अपन अस्टाप के चढ़वा कऽ आ दू के जी तोड़बाक मतलब कि तोड़बेलखिन बेसीये लेकिन सब एसटाप में बटवा कऽ आ अपनो दो के जी ले के आबि गेलखिन कहलखिन कि नहि तोरा पसन्द छौ नहि अमराके आचार ले अपने बना ले हम सखी कभी बनेले नऽ ह तऽ हम केना बनबियै तऽ हमरा अहाँके याद आबि गेलै कि हम सोचलियै कि ठीक छै
नहि नहि तऽ अमराके आचार हमरा जे आबै छै हम अहाँके रेसिपी बता देब जे अहाँ हमरा किने आने छी लिए आने छी नऽ
हँ हँ अमरा के लए के तऽ देलखिन हँ
अहाँ पहले अमरा के धो लेब बढ़िया से ठीक छै आ आर बाद के दू दू टुकड़ा दू दू टुकड़ा फाड़ा फड़ कर देब आ ओर बाद ओकरा आर मे जैसे एक किलो अमरा छै ने तऽ ओ आर मे आधा किलो तीन पाव जैसन हरा मिर्चा डाल देब चूकि अमरा तो खूब खटा होवै छै तऽ अमरा के त के खटापन से ने मिरचाई के भी खूब नीमन स्वाद आवे छै
अच्छा सखी ई कोन वला कऽ रहल छियै जे तुरन्ते में लहसुन वला बनै छै से वला
ना ना ना जे रखाय छै छः महीना साल भरि दू साल रखाय छै
अच्छा ओकरो में रखे छियै ओकरो में डाले छियै अहाँ ई
खूब निमन खूब निमन स्वाद लगे छै तऽ आहाँ के तऽ मुँह से मिरचाई छुट छुटबे नऽ करतै जे आहाँ मिरचाई डाल देब अमरा मे एतना निक स्वाद लगै छै ना तऽ उ आहाँके तनि कऽ दाल भात साथ खा लेब हल्का रोटी साथ खा लेब‌ आओर
हँ हमरा नीक लागे छै देखियौ हमरा तऽ नीक लागे छै से से तऽ मालिक कहलखिन कि हम ला दै छियै अहाँ अपन बना लियौ आब देखियौ सर के दर्द छै
न तऽ उहाके का करब ने अहाँ कि ओहाके दू दू फाड़ा काट लेब आओर ओकरा आरमे जैसे एक किलोमे तीन पाव हरा मिर्चा डाल देत आओर फिर ओकरा आरमे तनिका पचफोरन जे मिलै छै पॉकिटे वाला ओहि वाला के हल्का गरमा देव आ दरदरा पीस देेब आ लगे हाथ हल्दी नून आओर उ मचफोरन वाला मसाला के शन के आ सरसों तेल के। जादे न जैसे एक किलो मिरचाइ छै तऽ ओकरा आर मे। सौ ढेरसो ग्राम सरसो तेल डाल देब।
अच्छा मतलब कमे लागे छै तेल
कमे लागे छै हँ उ जैसे जैसे गल जाय न वैसे वैसे तेल पूरा ऊपर उफल जाइ
अच्छा मतलब पकला के बाद भए जेतै ने
भए जैतै हाॅं हाॅं।
आहाॅं धुप लगवा लगाक आ छोड़ देबै तऽ ऊ भैए जेतै पुरा हाॅं।
बाह बस तऽ ओआर बाद फिर ओ। ओकराके आओर तेल अप। मसाला सब सान के एगो कठौत मे खूब निक से आ धूप मे रख। देब एकदम कड़कड़ धूप मे साॅंझ लेय उ तऽ आधा सिझ जाए त।
चाही ओकरा मे न।
तेक चाही हाॅं आ सिझेर बाद। उ जब सिझ जाइ तऽ ओ आरके। एगो बोयाम मे खूब बढ़ियाॅं से हिंग उंग डालके सोन।
अच्छा हाॅं अच्छा मतलब संगे मसाला। नय सानल जाइ छै न हिंग मे।
तऽ हिंग डाल सकै छियै आहाॅं जे अगर आहाॅं डाल देब तो। कोनो नुकसान न होइ आ जे आ जे अगर हाॅं।
तन मे सब मसाला पाइक जाएत।
हाॅं आ जे अगर भुला जायब तऽ तनका ऊपर से डाल देब आ डाले जे। डाले के बाद ओकरा के सोन उन के बोयाम मे भर देब। आठ दस दिन छोड़ देब।
अच्छा ठीक छै।
आ ओआर बाद फिर अपना उ तैयार भऽ गेल फिर खाउ अपना। एना तो बहुत लोग अ खाली अमरा के अ़चार बनाबे छै लेकिन हमें। तनिका तित पसन्द करै छियै तो डाल देबे छियै मिरचाइयो बड्ड नीक स्वाद लगै छै।
ओ।
लगै छै कि अहाँके बाल बुतरू अभियो तंग करै छथिन।
आरे बाप रे नय कहियौ बस। तंगे करै लेल बाल बच्चा रहै छै, नै बुझै छियै। हू आईना दिखा दै छै। कि हमरा अ ए हमरा अ ई में केतना जे शान्ति रहे ब रहस। कै छी, केतना अपना दिमाग के शान्त रखेके शक्ति छै। सहन शक्ति केतना छै अहाँ ऊं हमरा भीतर। ई उ सब हमरा परख करबा दै छै ए।
उहो जरूरी काम छै बाल बुतरू खातिर।
हुं।
आ जानै छथिन ओ आर केना चटनियो खुब निक बनै छै। जे अमरा के तनका जे हाॅं।
चटनी हाॅं चटनी बुझल छै जे ए लहसुन मसाला ब अ। पीस के आ सरसोंओकरा में पीस के बने छै से ना हाॅं लेकिन उ जाने छियै दु‌। चारे दिन लेल सही रहे छै फिर उ नै नीक लागे छै। आ हाॅं कतो फ्रीज में रख दियो लेकिन ओकर स्वाद जे रहै। छै नै सिखी बदल जाइ छै।
हँ ई तऽ अहाँ ठीक कहै छथिन आ कही यार बाद फिर हमरा मााय एगो बनावे छै तनिका सरसो फोरन दे के के हरा मिर्चा आओर ओआके छौक दै छै आ ओकरा आर के दस पंद्रह मिनट खूब बढ़िया से भूंज भाज के ओ औकरार बाद। हाॅं आ ओ आर बाद फिर एकदम हल्का सा मसाला दे के। आ जैसे लहसुन उसुन सब लटपट हँ भुजिया जेका क।
हाॅं उहो बड निक लागे छै कनी कुरकुर टाइप के लागे छै उहो खाय में।
हँ निक लागै छै अपला ओकरा आर के दु। दू चार दस दिन मे खतम करे के पड़े छै ने तऽ ओ खराब हो जाइ छै
हँ से तो कहलियै ने देखियौ ई सब जे छै नऽ से तुरन्ते मे खायला छै तऽ दू दू के जी के ओतना जे बना देबै सखी से कोइ नहि खाय छै
तऽ हँ
हँ तऽ खराब कयला सऽ कोन फायदा छै बुझलियै आ एतय जल्दी भेटे नहि छै आ ई बेचारा हमरा तोड़बाक कऽ ताजा ताजा ला के देलखिन हं तऽ किया हम ओकरा खराब करू हम सोचै छी कि कनि अचार ओकरा मे जे हँ अचार बना देबै तऽ कम से कम साल भरि तऽ आदमी खाइत
हँ हँ नीक कहै छियै अहाँ ओ लम्बा चली तऽ ज्यादे नीक बात छै ने
हँ देखियौ एक आचार सऽ दोसर आचार रहै छै तऽ कनि फेर बदल कर के खेलहु तऽ मुंहों नीक लागे छै बुझलियै हँ आ एना तो आदमी खेबे करै छिय आम के अँचार तऽ देखियौ घरे घर अहाँके भेटत लेकिन आमराके भेल कटहरके भेल ईसभ अँचार नऽ जल्दी नहि अहाँके भेटत आ एकटा देखियौ हँ ओल उल के भी अचार जे रहे छै ओहो अहाँ बना लेबे जेकरा के गाजा कहल जाइ छै बुझलियै हँ ओहो बना लै छै आदमी लेकिन न ई अमरा उमरा के अँचार हम देखै छियै कि बड्ड कम आदमी लग मे रहै छै
हँ ई अहाँ नीक कहल रहल छी
हँ से से हम सोचलियै कि कनिक बना लै छियै न तऽ बच्चा सभके भी रहतै कि कभी टिफिने मे दे देलौं कभी हमही अपन खा लेलौ बुझलियै हँ से से हम अहाँ से सोचली कि हम आ बड्ड नीक लागै छै
हँ
दाँत तऽ कोथा जाइ छै लेकिन फिर भी लगै छै कि नय कनी ओ खटम हँ हँ खटगर रहै छै ने हँ तो मजा आबै छै दालो भात पे एकटा ले लेलौ आ खा लेलो आ नय तऽ एहनो ले कर के एकटा आ चुसत रहलियै हँ हमरा नीक लागै छै हँ हँ हँ
लगै छै हमहुँ बनाबै छियै कहनो कहनो
हँ तब तऽ हम अहाँ से एहे लेल तऽ पुछलियै कियेकि कि हम एक बेर खैले रहौं अहाँके घर मे
अच्छा अच्छा
हँ तऽ हमरा इहाँ हँ ध्यान रहै एकटा अहाँके लगमे खेल रहियै आओर एकटा भाभी छलथिन हमर उ अ घर लगमे नैयहरमे ओहो भाभी बड्ड सुन्दर अचार बनबै छलथिन लेकिन हुनकर आब नंबर नय छै हमरा लग मे अच्छा ठिक छै बहिन अहूँ जाउ हमरो बच्चा सब हमरा चिकरैये कि मम्मी कतय छी ही जल्दी आउ जार जाइ छियै हँ बच्चा सबके सुता दै छी फीर अहाँ से हम गप्प करब
चलू ठीक छै
ठीक छै सखी हँ हँ ठीक छै सखी रखे छियै
हुँ